हँ।
हेलो। हेलो, हँ, की हाल चाल?
ठीक ई, गोर लगैत छी।
खूब निके रहु, खूब निके रहु, कहिआ एयलहुँ गाम?
एक के एलु।
एक के एलहूं अच्छा अच्छा कहिया तक छुट्टी हाँ हाँ खूब बढ़िआँ खूब बढ़िआँ आइ अहाँ के मामा जी सब चर्चा करै छलाहे जे हर्ष सब बड़ दिन सँ भेट नहि भेल हे
हं
तऽ प्रोग्राम बनाउ कार्यक्रम बनाउ एम्हर अबै के हाँ हाँ और काम मे कहिआ तक रहब
अखन तऽ छी किछु दिन छुट्टी ये एखन दु महीना कऽ
चलू बढ़िआँ अछी तखन तऽ
गाम मे खूब मस्ती मजाक करू दोस्त सब आयल छथि अहाँ के
हाँ दोस्त सब किछु किछु रहैत फेर वापस चलि गेलैथ सब
खेल धूप होइत हेतै
नैय एखन कमे होइया एखन एते नहि होइया
अच्छा अच्छा हाँ हाँ से तऽ ठीके गर्मी बड़ पड़ैत छै पाइन ताइन नहि पड़ल हे एतौ बड़ पानि पानि नहि भेलै हमरो सब के बड़ गर्मी यऽ एखन गर मी अन्त पर छै एखन आब देखियौ कहिया पाइन पड़ैत छै पाइन पड़तै तखने हेतै समय नीक और अहाँ के अथी हे ओ सँझुका खेल होई छै कि नहि क्रिकेट
कखनो कबार एखन तऽ नहि
अच्छा होइत छै कखनो काल
हाँ आकाश अबै छैथ ओतय सँ दीप सँ कखनो ओहो गाम आयल छैत एखन छुट्टी मे तऽ अबै बजा लैत छियनि तऽ खेलाइत छी नहि तऽ फेर नहि होए
हाँ तऽ अथिओ अहाँ सभ ऑनलाइन शिक्षा सेहो चलैत हैत अहाँ सभ के
हाँ पाँच बजे तक फ्री होई छी भोरे दस बजे शुरू होइए
अच्छा गाम मे भोज भात सब होइत रहै छै
हं आइयो रहै
बाह बढ़िआँ उपनयन के भोज छलै अच्छा उपनयन कोन अंगना में छलैए
सरसों मे रहे
सरसों मे रहे अच्छा सरसों मे रहे आस पास अच्छा अच्छा मम माँ ओ गेल छलि अहाँ के
नै नै अ नै ने
पुरखा ही छलै हे दिआद सब के अच्छा अच्छा
अंगना बहरी जे हकार पड़े छै ने खाली बहरिए टा के हकार जे आंगन के नै रहे
अच्छा अच्छा बाबू जीओ गेल छलए अहाँ के
नै नै हुनका मना कऽ देने छैन
अच्छा हाँ एखन तऽ हं हं एखन तऽ आराम कहने छैन ने डॉक्टर
हं अहाँ के मोन ठीक अई आब
हं हं हमरो मौन ठीक अई आ डॉक्टरो से देखेलहुँ आ डॉक्टर कहलनि हें जे आब अहाँ पहिने सँ बहुत ठीक छी आब धीरे धीरे वएहा एक दू मास कहैत छै आराम करय लेल तऽ सेहा मे छी नानी मां आयल छैथ अहाँके मामाश्री सेहो ठीक छथि बस चश्मा नहि बनबेलनि हेँ एखन तक
हँ
त कहलियै ने जे चश्मा बनबा लिअ कनि नजदीक बला देखयमे दिक्कत होइ छनि
हूं हूं
आ डॉकटर देलकैन ए चश्मा ओना ठीक छथि ओना ठीक छथि आओर अहाँके छै कि नहि एहिबेर यौ
एहिबेर कहाँ छै एहि बेेर तऽ सुखायले छियै सभटा झड़ि गेलै आँधी तूफान आयल रहै
हँ
सभटा झाड़ि देलकै मज्जर सब
ओहो किछु तऽ आम होत खाइयो लायक ने
हमर सबके अपन कलममे तऽ नहि रहै एकोटा नहि वएह आब कीन कीन कऽ खाइ छी
ओ तऽ से तऽ बड्ड दिक्कत सबके जे बाँटै छलै हँ ओकरा अपने नहि छै खाइ वला एहिबेर
हँ नयो कलममे तऽ उएह चोरी चकारी जतेक करै छै ने लोकसभ घुसि घुसि कऽ
हँ से ठीके छै सएह सुनै छियै
पचीस पचास टा रहै नया कलममे आइ गेलियै भोरेमे तऽ सबटा चोरा लेने रहै
उएह छै आब के ओतऽ बैसते जखनि हारो तऽ आब नहि भेटै छै कोइ
से तऽ घेराबने छियै मामीजी तैयो ओ पता नहि कै बाटे घुसि जाइ छै अन्दर
हँ आमके मौसम आज ताहि जाहि साल नहि रहत आब ओहि दिन तऽ ओहिबर तऽ आओर हैत हँ हँ आइ माछ ताछ अछि पोखरिमे
हँ माछ छै तऽ जाइत छी बंसी खाय लए कहिओके बाद उपासमे
अच्छा मारलहुँ की नहि एहि बेर एकोटा एकदमे छोड़ि देलियै माँछ खेनाइ
मम्मी नहि खाइत छथि नहि पप्पा खाइत छथि तऽ हमहूँ किएक घरमे फेर बनबैवला
हँ से तऽ होइ छै ओना अहाँके तऽ खेनाइ बनबैमे रुचि अछि
हँ माछ बना लेबै लेकिन ओ जे पहिने साफ सफाइ होइ छै
हँ बना लेब लेकिन तकर बाद जे ओकरा चूल्हा पोछू सबटा कात करू साफ सफाइ मतलब माछ अच्छा ते से से
ओकरा जे करै
अच्छा अच्छा हँ से केना हैत अहाँ बतायब से तऽ नहि हेत अहाँ बते
फेर माँस बना लैत छी मुर्गा भऽ जाइए से सब बना लैत छी से सभटा खेनाइमे सभटा भऽ जाइए हमरा सँ
हँ बढ़ियाँ तऽ ओतहु बनबै छी
ओतौ कहियो कभार अपन दोस्तसभ सङ्गे
हँ बढ़ियाँ
तब जे दैए खाय लए से
आ अथी अहाँ तऽ चाह बड्ड नीक बनबैय छी नानी माँ कहै छलीये जे आओर चाह बड्ड सुन्दर बनबैत छथिन ठीको छीियै हम अपने हाथ नहि बढ़िआँ अइ हम आयब तऽ हमरो बना कऽ देब लेकिन हम तऽ दूध वला नहि पियैत छीये
एक कहियओ कभार तऽ चेले जायत ने
हँ से चलत से खेनाइ पिनाइ खा कऽ एहन बात नहि छै
हिनको सबके तऽ मना क देने छनि ने ओहो दिनमे जबरदस्ती एक बेर पियैत छथि
अच्छा मँ अखने पाप्प
हुनको हँ हुनकोसभके मने कयने छनि डॉक्टर
हँ
ओ हमरे हाथके पियै छथि एक बेर
अपन जलपान तलपान करैत छथि ने ठीकसे अपन पि से तऽ छै
ओ ओकर ओकर खेलाके बादे अहाँके दबाइसभ
हँ हँ माँके विद्यालय कहिया
बाइस तारीखसँ सोमवारसँ
अच्छा अच्छा आ दीदी अयली दिल्ली सँ अयली कि नहि अयली
नहि एहिबेर हुनकर छनि परीक्षा नहि खतम भेल छनि तकर बाद फेर ओ कोनो कोनो ' हँ
से सब छै
एखन नहि एहिबेर नहि एहिबेरके छुट्टी नहि भेलनि हुनक
अच्छा ओ तऽ तखन तऽ कनि सुन लगैत हैत गाममे
हँ कोइ छैओ नहि सेहो कोइ नहि यो हू ह
लड़ाई बिना तऽ मोन नहि लगै छै हँ हँ तऽ तखन सबटा कसर तऽ मम्मीए पर उतेरते केहन बढ़िआँ बेटीके बजाेतहुँ तऽ अहाँके छुट्टी छलै हम बहिने सङ्गेब
से तऽ मम्मी अपन खूब हमर फायदा उठा रहल छथि एखन। खूब बौआ आ रहल छथि हमरा एतय चलू ओतय चलू '
फ्रीमे भेट गेलनि एकटा वाहन चालक नहि। गाड़ीमे सेहो घुमा दै छियनि खाली मोटरसाइकिल मे
चार चकका मे तऽ नहि बैसल छै तख त मम्मी ओ पिछिला बेर आयल रहियनि तखन बैसल रहथि आ स्कुल जायकाल मे
अच्छा
लऽ गेलीन दू चारि दिन हममी तकर बाद फेर ए निकते कम छै खराबे रहै ओकरा ठीक करबेऽ पड़तै ढङ्गसँ
अच्छा
चक्का पंचर तऽ आओर किछ किछ प्रॉब्लम
अच्छा अच्छा ओहिपर मोटरसाइकिलपर घुमा देलिये
हँ एकटा बिजली बला लेलेथि हे पपा के गाड़ी
अच्छा वाह कोन वला
ओ
अच्छा वाह बिजली वला चार्ज करैवला ह वाह वाह कहिया लेलो
दू महिना
दू महीना पहिने वाह वाह बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ तऽ माँके कहियौ ने सीख लेतीन
सएह सिखबैन छियैन हुनका त डर होइत छनि हाथ छोड़ि दैत छथिन
नहि नहि हुनका खूब नीकसँ ई कूटर कहियौ ने सिखती आ अपनेसँ जेती ऐती
कहने छीयन काल्हिसँ फेर सोच रहल छीयै कनि कम बर्डन अइ तऽ काल्हिसँ फेर सिखेबै
हँ विद्यालयमे प्रधानाध्यापिका छथि तऽ अपन ओ स्कूटीप चढ़िक जेती हर हरा क अपने जेती अपने अपने ऐती अपने हँ तऽ केहन बढ़िआँ सीख लेलैथि नहि तहनतऽ हमरा तऽ होइए हम हमही चलि अयतहुँ तऽ हमरे सिखा देैतहुँ आँहा के तऽ आबे तेऽ हैत नहि नहि हमरा कहाँ अबैय स्कूटी नहि अबैै या नहि नहि चल
जा
तनिक क मोन होइ छनि सीखैके तऽ तनि चलि जात अहाँ ल तऽ सीख लैतैथि बढ़िसँ
हुनका त आबते हैतेन ओ त चलेने रहैथ ओहि बेर
सिखने छथि लेकिन हाथ नहि साफ छनि
कहि दियौ न आम ताम खाइ लए आबि जेतै कनि दिन
आम त बड छलेय हमर चक्कर मे फइस गेली अय बेर नहि त छ्लै ये करिय कर्म छलै ने जे एबेर पीसी माँ ओतऽ जायब से
हूँ
हँ दुनू बहिनके छलनि ह हुनको होइ छलनि हँ जे पीसी माँ आओतऽ जायब आ रुकब गरमी छुट्टी मे हमरे दुआरे फेर स बहिनके तऽ खतम भऽ गेलैन तीन सालके हँ हँ हँ हँ हुनकर भऽ गेलनि आब आगूके तैयारी करती आगूके तैयारी लए पढ़ाइ लिखाइ करति आब अछा आ छोटकीके दसमी छियनि हँ आ कनि अहूँ अहूँसभ कहैत रहियौ पास कऽ जाउ जाब परीक्षे टाइममे पढ़ब हे मार मारबो करब ईसबशिक्षा नहि दिअ बुझलियै ने आ कहियौ जे एखनसँ कहियौ न एखनसँ जे नहि करब तऽ फेर बादमे बड्ड मुश्किल भऽ जायत है चुप चुप रहू ईस शिक्षा नहि दै छै लोक छोट बहिन के भए के नही कहीयौन जे अखनसँ जे नहि पढ़ब तनि बादमे अनेरो कानब बैसिकऽ से किया पहिनहिए पढ़ि लिख लिअ ओरिया कऽ
नहि होइ छै जे पहिने पढ़ैसँ नहि ओतेक फर्क पड़ै छै
अच्छा बादेमे पढ़लाके याद रहैत छै नै याद रहय छै एखनो याद करू बाद याद करू एहिसँ नीक छै जे इकट्ठे अपन ओहि समयमे पढ़ि लिअ नै यौ
सेह सेह
हँ सएह छै आर खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै रौतका अहाँ की सब छलै भोजमे
रै दालि भात साग सन्ना भुजिया
पापर त एहिबेर देलखिन नही पताने किया अचछा आ वाह देर छलियै कथीके उपनयनक भोज छलैय हँ हम गेले रहहुँ बुझि कऽ जे छी ह
हमर नहि बुझल रहै ओतय जाकऽ पुछलियै तऽ कहै छथि उपनयन छियै ओ
हँ वाह तखन बड़का भोज छलै
ठीके रहनि मतलब ओतेक बढ़िआँ हमरा नहि लागल तैयो लेकिन ठीक रही
आ अथी ई कयलहुँ मिठाइक दही
ह गुलाबजामुन रसगुल्ला
ता अच्छा
से सब रहै
हँ बढ़िआँ तखन तऽ बढ़िआँ छैनि मम्मी पप्पाके खेनाइ पिनाई कम क देलकय बड़ परहेज कऽ देलकनि हँ तऽ अहाँके बढ़िआँ अछि अपन बाहरे हँ मौज बहुत